हेलो।
हेलो।
हँ कि हाल चाल तुसी
ठीक छै अपन कहियौ अह ठीक छी।
हँ ठीक छी हमहूँ
ओ कि करै छल
नहि कछु करै छलहुँ एखने खाना खेलहुँ हेन।
आइ तऽ रैव छलै हेन
हं तऽ आइ तऽ छुट्टी हैत बौआ सब कऽ
बौआ सभ केँ छुट्टी छले हेन तऽ उहै खाना पीना खेलौ हन दाइल भात करैला भरुआ खेलौ हन रोटी खेलौ हन
ह भै बड काज भऽ जाइ छै न घरो सब म
हँ बड़ काम रैव दिनकेँ तऽ औरबेसी काज भऽ जाइ छै
हं रवि दिन कऽ सभटा सामान सब करू ई सब करू बड काज भऽ जाइ छै
हँ और माँ सभ ठीक छैथ
हँ सब ठीक छथिन अहाँ सब ठीक छी सब
हँ हमहुँ सब ठीक छी
ओ तखन अहाँ तखन किछ अहाँ काम नै न पढ़ पढ़िते छी कि छोड़ देलियै पढ़नाइ
हम तऽ पढ़ाइ कहाँ बारहमीए तक कऽ कऽ छोड़ देलियै नै पढ़लियै न बौआ भऽ गेलै तैइ केँ बाद नै हम तबे गाँवमे रहैत छलियै तऽ सपोर्टो नै केलखिन
हँ तऽ सेह बियाह केँ बाद इहै दिक्कत भऽ जाइत रहैत छै
हँ बियाह कऽ बाद तऽ की कहू आब नै सपोर्ट हमर हसबेंड तऽ केल खिन सपोर्ट बर लेकिन हमर साास ससुर सब नै सपोर्ट केलखिन
हँ मोन होइ छै तखने टा पढ़ू ओना तऽ एके आदमी से तऽ नै होइ छै
हँ और आब तऽ रहै छी आठ साल भए गेल आठ साल तऽ दिल्लीे में रहैत छी तऽ आब हँ ठीक छै आब बच बच्चा सब भऽ गेल तऽ आब बच्चा सब केँ पढ़ेबै कि अपने पढ़बै
नै आब आब थोड़े पढ़ल बच्चा कऽ इसकुल दऽ अबियो ट्यूशन दऽ अबियो लैल जाउ फेर दय लए जाउ
हँ बहुत भऽ जाइत छै कखनो बुझौ चाइन स नै बैठे छियै जानै अथि इसकुल खुलल रहै छै
हँ फेर खाना पीना सब से सब सब किछ करू ई सब करू तऽ टाइम लोक केँ बीते जाइ छै
हँ अहाँ आब तऽ पढ़िते हैब
नै हम तऽ हेय दू साल भऽ गेलै पीजी कऽ कऽ छोड़ देलियै
अच्छा छोड़ देलियै
ह पीजी कऽ लेलियै दू हजार बाइस बाइस तेइसे में भऽ गेलै पीजी ती तीन साल भऽ गेले छु ना तकर बाद जाक छोड़ छोड़ दियौ बाद किछ नै करब बैसले छियै की करबै
हं की करबैय आ वर्षो तऽ मतलब पढ़ाई करिते य ओ कोन चीज केँ तैयारी कऽ रहल अछि
वर्षा तऽ कम्पीटिशन केँ तैयारी करैया फॉर्म सब भरैया
कोनो मेने कोनो कोनो मे कोनो मे नौकरी भऽ जेतै से कर से आ हम तऽ किछ नै केलियै हम छोड़ देलै छोड़ देलियै एखन तक एखन तक छोड़े देले छै आ बाद मे जे हे
नै नै तऽ मतलब अथी सब निकलै छै तऽ किया नै फॉर्म सब भरै छिय
से पढ़िते नै छियै तऽ भरबै क पढ़बै तकर बादे न जा कऽ भरबै ओना भरि लियै देखै छी बिना मतलब आब पढ़बे नइ करबै तऽ
तें द्वाआरे
हँ सेहो भज जाइ छै छैन ह सेहो भऽ जा छै आइ काइल बहुत अथी भऽ गेल छै कम्पिटिशन हर चीज मे
घुमय क बड़ दिक्कत भऽ जाइ छै ककरा सङ्गे जाउ नइ जाउ सेहो भऽ जाइ छै न आ गाँव सब गाँव सब गाँव सब से तऽ दुनिया के दिक्कत भ जाइ छै गाय मधुबनी जाउ फेर ककरो सङ्गे पप्पे जेथिन जें अकेला तऽ जाय ने देथिन थिन कथिन जे संगे चल
हँ अकेले केना जेबै आ नइ बुझै छियै जेना हम आब हम अहाँसँ पढ़ै छलियै एक बेेर तऽ चलू पाँचटा संगी भे
हँ आ सब सभ गोटा एक संगे रहै छलियै तऽ चल तऽ चल तऽ चैल जाइ छलियै आ ओना तऽ आब अकेले भऽ गेलियै
हँ अकेले भऽ गेलिये
अकेला में तऽ दिक्कत भए जाइ छै केना जेबै तें दुआरे किछ नइ करेय छिय बैसले छियै
त मन तऽ छल हमूँ किछ करू ने तऽ बी एड ती एड कऽ लियै किछ क लिए लेकिन किछु नइ केे लिए तऽ बैसले छियै
आब गाँंव के केहन मौसम या एखेन
एखन तऽ गाँव के मौसम ठीक एछ दू दिन लऽ कऽ हवा बहया पैन सभ होैया
हँ से हमर ननैदो कहै छला तहन जे भाभी गाँवमें से हाबा बहयये अखन मेघ लागल या
हँ एखन दू दिन लऽक सेहा होइ छै हवा सब बहै छै पर ओना तऽ पहिने बड़ गर्मी छले लेकिन अखन ई बीचे दू दिन से ठीक छै फेर अहाँ सबके तऽ बड़ गर्मी हैत बाहरम डिल्ली म
बड गर्मी गर्मी बड छलै हन लेकिन हमरो सभके दू दिन बारिश भेल तऽ दू तीन दिना मौसम ठीक छलै हन आइ फेर काइल से बड भऽ गेल हन छत्तीस डिग्री फेर से भऽ गेल हन अथी
तहन तऽ गर्मी लागैत हैत ओतय तऽ बड़ भऽ जाइत छै गली तली रहैत छै तऽ आरो गर्मी लागैत रहै छै घर से रहै छै गाँव मे तऽ कनि इम्हरो आमहर घुइम लिय न
हँ बड गर्मी लगै छै की करबै आ ई भऽ जाइ छै न अहाँके पाइनो नय अबैत रहैत छै
अच्छा पइनो क उमहर दिक्कत ऐछ
पैन नइ आबैत छलैया जब बारिश नइ होइ छलै बिलकुले पैनो मतलब दू तीन दिन तक पैन नइ आयल
त किमहर रहै छलियै से किमहर रहै छियै
हम चिराग दिल्ली मे रहै छी
ओ तैं पइन उमहर पइन के दिक्कत भऽ जाइत हेते
हाँ गर्मीये टा म होइ छै एक दू दिन आना आब बारिश भऽ गेलै तऽ आब अबै छै पइन
तऽ ई भऽ जायछै ने पइन लोग गर्मी मे बेसी यूज कऽ लै छै आ ठंडी मे तऽ कम यूज करै छै तैंह दुआरे
ह हाँ सेहा होइ छै
आ गर्मी मे तऽ लोक कनु जेहो नय करबाक सेहो जे कऽ लै छै गर्मी लागैत रहै छै तैं दुआरे
हाँ नहाओ लैत छै दू बेर तीन बेर आ बच्चा सब स्कुल से आयल हाथे पैर धोलक एक बाल्टि खतम कऽ देलक
आ ठंडी मे तऽ ओते नै लोक करैत रहे छै ने काज कनिक पैन के कम यूज केलक तहन तऽ पैने आबैत हैत तऽ बड़ दिक्कत भऽ जाइत हैत।
हँ बड़ दिक्कत तऽ भैए जाइए बोतल वाला आनै छी पचास रुपैया के दैये बीस बिसलरी बीस लीटर के तऽ पिये वाला भऽ जाइये। आओर ओना तऽ ड्राम दु तीनटा भैरि कऽ रखने रहै छी तऽ अपन कनि कनि कनि कनि यूज केलौं की करबै जेना तेना दिन कटै के रहै छै।
हँ तऽ लोक करतै की तऽ एखन गाँव नय आयब
गाँव कहाँ आयब अबै छलौं हेँ दुर्गा पूजामे लेकिन जहिया से हैये बौआ सब पढ़ऽ लागल हन तऽ नय होइये एल कियेकी ओहि समय मे परीक्षा रहै छै एकरा सबके टेस्ट पर परीक्षा खाली ओना अष्टमी नवमी के छुट्टी रहैये आ दसमीं के छुट्टी रहैये
तहन तऽ तीन दिन मे फेर की आउ फेर जाउ
हँ तै दुआरे न आब जाउ तऽ कनी आब सासुरोमे नय रहबै नवमी दशमीमे तऽ बुझै छियै साउस ससुर सभ नाराज भऽ जाइ छथिन।
एके भेय छियै से
नय छियैे तऽ तीन भाय लेकिन सब। मतलब बाहरेमे रहै छै दिल्लीयेमे रहै छै साउस ससुर आओर ओतऽ साउस आ हमर ननजद रहै छथिन खाली हप्ते मे
ओ तऽ ननैद के बियाह नय भेलै से
नय उहो इहे कम्पीटिशन के तैयारी कऽ रहल अछि एखन।
ओ तऽ अखन तक बियाह नय भेलै ने कै गो ननैद से
एकेटा अछि तीन भाय मे एकेटा ननैद छै।
तऽ अच्छा ओकरा बियाह नय भेलैये आ तीनू भाइ के बियाह भऽ गेल छै।
हँ
ओ तहन तऽ हन ननद अछि तऽ
हँ सबसे जेठ हमहीं छियै न तऽ आब की करबै सभसे लऽ कऽ चलय पड़ै छै सभ
हँ तहन तऽ जेठ के तऽ बड्ड झंझट भऽ जाय छै देखै छियै हमरा सब के तऽ नय पता लेकिन
हँ सबसँ जेठकी अतौ छी नैहरोमे आ
आ सासुर हँ आ ई भऽ जाइ छै ने सबसँ पहिने जाउ तऽ सब गनिमेरा तिमेरा सब करू ई सब करू
हँ हँ की करियै आ हमरा बौआ सब कनी नम्हर भऽ गेलै न बड़का बौआ छ्ठी मे चलि गेल हन
ओ तहन तऽ नम्हर छै
हँ आ छोटका जे है से चौठीमे पढ़ैये तऽ बाहर के पढ़ाइ तऽ बुझिते कते हार्ड होइ छै।
हँ अपना सब जकाँ थोड़े छै अपने सब नहो पढ़ै छलियै तैयो ने टिशनटा जाउ बस भऽ गेलै।
हँ ट्यूशन पढ़ के आउ आ घर मे बैठल रहु आ एकरा सबके से नहि छैय।
नहि से केना हेतै आब अपना सभ वला थोड़े हेतै।
एकरास सभके सभटा बुझियौ इंग्लिशेमे छैय खाली हिन्दीके जे एकेटा जे छैय अ छी किताब सएहटा छैय बाँकी सब साइंस की कहै छैय सोशल साइंस जतेक भेल मैथ अहाके भेल इंग्लिश सब इंग्लिश मे छैय। हँ तऽ मतलब हमरा समझेमे नहि आबैत रहैया ताहि दुआरे ट्यूशन धरेने छियै।
हँ तऽ अपना सबके ओत थोड़े समझ होतै अपना सब जमाना मे तऽ इंग्लिश थोड़े छल हिन्दीए मे खाली पढ़ू।
आ अपना आरके इंग्लिशके ओते महत्व नहि बुझैत छलियै जे हँ इंगलिश पढ़बाके छैय।
किछु नहि अपना सबके इंग्लिश के पढ़बै छलै केओ नहि खाली ट्यूशनमे इएह सब सब जा पढ़बै छले बस भऽ गेले।
आ एकरा सबके जे छैय सब इंगलिशेमे छैय हमरा ओ समझमें नहि आयत त की कर तऽ आब छोड़ा दै छियै कनि पढ़ाई तऽ कनी दिक्कत भऽ जाइ छैय ते नहि जाइ छीयै गाँव। छुट्टी होइया गर्मी छुट्टी?
हँ
तब ताहिमे अबै छी गाम।
अच्छा हँ तऽ गर्मी छुट्टीमें त एक महीना के तऽ अहाँके माहो सब ओतय कहाँ छैथ लगैया ने?
एतय छैथ एते दिल्लीए मे हमरे लग अगल बगल मे रहैया।
हँ ताहि दुआरे अहाँ फेर अहाँके बोहिन?
बहिन तऽ गाँवमे अछि बछौनी बिआाह भेलै ने।
हँ तऽ बच्चा भेलनि?
हँ एगो बेटा भेलैया।
अच्छा
हँ तऽ हँ एखन गांवमे रहैया।
ओ हुनका बड़ो गामे मे रहै छथिन से?
बर तऽ रहै छथिन एतय दिल्लीए मे लेकिन हुन का जे छैय से कोरियर के काम छैय ओ राइतो के मतलब कोरियरके कम्पनी खोलने छथिन। पार्टनरशिपमे तऽ बारह बजे बजे रातिके मतलब जेना एना हुनका लागल रहे छैय छोट बच्चा के लगो केना अकेले रहतय।
नहि ओते बजे राति कऽ केना अकेला रहतै छोट बच्चा के मोने तोन खराब कते भऽ जाइ छैय।
हँ हमरा आर से कनि हटीके रहै छथिन एक डेढ़ घंटाके रास्ता छैय।
तहन तऽ दिक्कत छैय।
हँ एम्हर कहैत छथिन हम अनबो करबै तऽ नहि रखबै हमरा दूर भऽ जायत। तऽ अतऽ रहितै त आइने लितै। अखन छोट बच्चा छैय हमहूँ कहलियै जे चल गाँवमे रहखु बच्चो छोट छौ।
हँ तखन बच्चा छोट छैय तऽ गामो मे एतो रहबे करतै गामों ठीके छैय।
हँ अखन ओहो जेठेमे चढ़ि गेलै हन बुझलियै हमरे जकाँ।
अच्छा जादातरके लोकके जेठेमे होेइते छैय बियाह ने।
हँ जेठेमे ओहो चलि गेलै हन ओकरा छैय जे मतलब एक सेटा दिऔर छै दगो नोनेद छै
चारि भाय बहिन।
हँ तऽ मान सभके शादी भऽ गेल छै आ की कहै छै दियर छै कुमार।
ओ तहन तऽ एगो आ छै।
हँ सास ससुर जे छै ने त कनि बेसी बूढ़ छै हमरो सास ससुर छै जादा
अच्छा तखन तऽ रहैयए पड़तै।
हँ तैं कहै छथिन पाहुनो कहै छथिन जे जब तक छोटका के वियाह नहि हेत तब तकमे आन बेस
तखन तऽ दिक्कत भऽ जाइत छै ने एखन कहतै बड़काे विआह भेलै तुरंत लऽ क चलि गेलै सेहो भऽ जाइत छै
हँ बड़ बूढ़ छै तऽ ताहि दुआरे कहलियै चल एखन कि भऽ गेलै जखन बच्चा पढ़ै लिखय वला हेतै तखन तऽ अयबे करतै।
ह तखन नहि एतै तखन केना काज चलतै
हँ गावो घर के पढ़ाइ आब ओतेक नहि य होइ छै ने हमरा आर के सा श सुभ गेलै बुझिय साफे देहात मे छै तऽ ते हम सभ अपना घर दुवार सभ चीज जे छै ओत सास लेकिन छोड़ कऽ हय त
ह तऽ दिक्कत भऽ जाय छै देाहथमे बच्चा सभ केना पढ़तै
ह भाषा बोली बच्चा ओमहरका ठीक नहि छै तऽ बच्चा सभ गाली गल सीख लेते घर तर।